जे
बढ़िआँ अपन कहियौ
ठीके छै कतअ इसकुल से आबि गेलही
हूँ हूँ आबि गेलिये
ह तखन की करै छलही
किछु नहि बस खाना खाक तनी आराम।
अच्छा की सब भेलैय खाना पीना
रोटी सब्जी
रोटी आ सब्जी।
हँ
सुतल रहे की
हँ हँ।
ह आओर नया ताजा किछौ
नया ताजा किछु नय बस बर्सा भए रहल ये।
वर्षा भए रहल छै रस्ता सब त बहुत खराब भए गेल हेते हमरा लागे जया रास्ता ठीक छै कि नय हूँ ठीका पर वला अथी बनलै पुल जे छलै ओ रास्ता बनलै की। नय बनले की हेलो। नेटवर्क लागे छै गैप भए गेल एना बात